अभी हम अहाँ कैसे ने बारी घरमे रह तऽ घरमे हमर हाल ठीक ह बा अपने के आवाज न ढंग से से आबै छै
आब आबै छी आबज हमर आबै छी रहबके
जी अब आबै छै आओर ब ताइ भैया केने रहली
अपन घरे ही बानहै छी गर्मी के कारण न निकले छी बाहर आओर बता खाना पीना खाइ छी
न अभी तऽ हम न खै लेबानी एक देर बाद जरूर खाम
तऽ बहुत टाइम तऽ हो गेल बानी न हममे त नाश्ता करनी छीियै अब अभी तऽ ना्ता करने छी ख आो रोटी सब्जी ओर तनि अचार खनी छी आओर बोलली रहभी ना्ता ख छी टाइम तऽ हो ना्ता के छी
नहि अभी तऽ हम न खैले बी जा तनी बाहर से तनि एगो ठणडा एगो मतलब क कछो खरीद क ल लियह टॉफी उह खाइ तनी
तऽ गर्मी काफी जादे पड़ै छै आपके साइड ने तब एतना ठण्डा पियए छी
हँ हमरा तरफ गर्मी तऽ काफी पड़ै छै कि अहाँके तरफ नहि पड़ै छै
न हमनीके थड़ अभी गर्मी पड़ै छै लेकिन दिनआ मे थोड़ा बारिश हु छै
यहाँ के तरफ बारिश होलै क
जी आज हो छी आधा घं्टा ल बस बारिश हुए छै तनी मौसम उह बनल अभी मौसम थोरा ठीक
हमरा हमरा तरफ तऽ भैया तैो बारिश नहि भेलै हमरा तरफ तऽ मौसम पूरा गरम बा
हेलो
बोले छी
आ के बार बार केकरा से ह हम तऽ पियै छी लेकिन अहाँ के बार बार केकरा से बतियाई छी ते कहते के दे ल अहाँके बाहर चलि जाइ छी
थोड़रा भैये छी भैय तोरा बात करे छी भैये के साथे बात तोड़ करत रहले छी तो डिस्टर्ब न हो के बआ छी थोड़ा गलती हो गेल छी और बोली पढ़ाई लिखाई बढ़ियां छी
हँ हमर पढ़ाई लिखाई तऽ बढ़िया
हमर पढ़ाई लिखाई सब बढ़िआ बढ़िआं छिय आओर बता रह कोचिंगग जायइत छै स बे घरे पढ़े छी
न अभी तऽ हम मोबाइलेसँ पढ़ाइ करै छी
मोबाइल से पढ़ाइ हो गई छै मोबाइल से समझ मे आबै छी सब चीज मोबाइल से सब बढ़िआँ से प्राइ ठीक
हँ हमरा एकदम बढ़िएँसँ बुझायल जाइ छै रहहुुआ कैसे पढ़ाइ करै छी हँ हमरा तऽ सब चीज बढ़िआ से बुझा जाल मोबाइले से ओक किस तरह पढ़ल अइ
ह मोबाइलो से पढ़े छी और कोचिंगो जाइ छी दुनू से प्राइ करै छी जन पढ़ाइ जब समझमे आइ छी कोिंग मे पूछे छी आओर ई बाकी जन समझय मोबाइल मे भी देखे छीोनू तरफ से ्रइ करै छी
तब तक बहुते बढ़िया छै
ओ प्राय पर ध्यान देबे छी ककिजाम लगे आ छै अी टाइम नहि क छी एग्जाम के एग्जाम बहुत जल्दी आबे छी छ साते महीना एग्जाम के बाकी छी ओहि पढ़ाइ पे ध्यान देबे छी हम एग्जाम देब छी ए्जाम नच आबै छी
मम्मी आ आ पापा ठीक छै
सब पा के आब तबियत सब माायके तबियत बढ़िया छीौआ माय
हँ ओहो लोग नीक छै ओ लोग अपन खाना बनाबै छै आ बाबूजी बाहर गेलै
बहुत बढ़िियां छै ई आओर के आम लीची के
हँ लीची तऽ टूटियो गेलौ खाली आम के अभी न बाकी बा आम अभी मतलब धीरे धीरे टूटे छै अभी आम अभी पाकबो करै छै
त अभी आम क सीजन नहि आबै छी इसलिए आम न तुड़इ छी ने
अभी आम के सीजन अभी बढ़िया से नहि अलग छै अभी आम धीे धीरे लुटै छै तऽ लीची के मौसम खत्मो होतै
बात तऽ सहिे छै लेकिन लीची बढ़िया मीट मिलै छिय रहुआ जगह
हमर तऽ गाछ गाछी पे के लीची बा तऽ मीठे रहल हई आ काफी अच्छो रहल
आओर बताय छी गर्मी के छुट्टी हो गई ीक
हँ अभी तऽ गर्मी के छु भेल करीब दू दिन तऽ भेलै लेकिन मजा आ गेले एक बार गर्मी के छुट्टी मे मन बनाउ तनी कि घूमे जायम कही जैसे वाटर पार्क ऐसे ही कोनो पार्क उर्क जगह घूमम
तऽ चलै छी कश्मीर चलै छी थोड़ो लम्बा जगह चलै छी
आब कश्मीर तऽ ठीक छै लेकिन रेलगाड़ी मे यात्रा हमरा बड़ा परेशानी होइ छै रेलगाड़ी गाड़ी मे यात्रा करल हमरा काफी दिक्कत हो कहै छै ओ भी बहुत बड़का जगह बा तऽ काफी दूर भी बा
तऽ आबै छीिय हमर शहरमे
आओर रोहुुअर शहर मे तऽ आम लेकिन अहाँके शहरमे बड़ा दूर छै
ह जा बहुत दूर नाबे छी बहुत बगले मे छी
अच्छा चिन्ता न करू हम ने कालू चाहे परसो आम तऽ अहाँके पार्टी दै छै
जी जरूर छीिय रुआ तऽ पार्टी रोज करे छी रोज देख रबइ व ग
आ हमर दोस्त
बोल छी क रोज ब छी बोल पटी रोग रोज करै छी
न हमर हम सुतल रहै छी तऽ हमर दोस्त सब जगा के ले जाइ छै जबरदस्ती जबरदस्ती आज पिज्जा खा तऽ कल बिरयानी खाय ले जाइ छै तऽ ओहिमे आर रुआ ओहि समय फोन करै छै
नहि गलती तऽ हम नहि के छीियै रहुआ फोन नहि कर ओहिस जब हम फोन करााय आपके पास छीिय त रुआ रोज पार्टिए करे छी गलती हमर न रह उ गलती बा रोज पार्टी करै छी
दोस्त तऽ ओहि सबमे जगा के जबरदस्ती ले जाइ छै आ जैसे ही अब हम वहाँपे इन्तजार करै छी सामानके तब तक अहाँके फोन आ जाइ छै तीन दिन से बोलै के ले जा ल मतलब खियाबे तऽ हम जैसे ह खायला समामान के इन्तजार करै छी तब तक अहाँके कॉल आ जाइ छै तऽ अहाँकेब दिखाबे के पड़ै छै का करै छी समझली
आबै छी रआ रोज पार्टी करै छी हमरो रआ पार्टी कराय छी
हम कितना बार बोललियै ओ हमर पैसा नहि रहल है हमर दोस्त दोस्तो सब खिलावल है तऽ उह
र खाली झूठ बोल छ रौआ देखिय रौआ रोज पैसा पेय करै छी तऽ झूठ काहे बोलै छी
हम रहुआ कैसा कहिया देख ले ले कि हम पैसा पे करले बानी
आइ रआ दोस्त क खिलाबे छी रौआ
आ हमरा हम तीन दोस्त गेल रहली तो दू गोटा बिरियानी खलै एगोटा बर्गर खलै
तऽ स्वाद पैसे रह छी
हँ स्वाद तऽ काफी बढ़िआँ रहलै किछो कहू ओसन तऽ हम बिरियानी ठीक मतलब फिलमेमे देखले रहली उज्जर उज्जर बिरियानी लाल लाल बिरियानी हम नहि देखले रहली ओसन बिरियानी
काफी महंग रहै छै बिरियानी कऽ कऽ भाव दबै छी बिरियानी
ज्यादा ओतनो महग ना रहलौ एक सए दस रुपे फुल प्लेट देबै ल
तऽ पेट भरय छी फूल पेडमे
हम ना हम फुल प्लेट ना खायली हम आधे प्लेट खायली रहुआ समझली
आधे प्लेटमे पेट रौआक भर जाइ छी
हँ हम आधो प्लेट मे खाली भात खा के आ ओकर पीस छोड़ देबली हमरा ओकर पीस ओतना बढ़िआं न लागल अए
रौआ हमार साइड आबे छी रौआ टेस्टी बिरयानी खियाआबे छी रौआ बाद रौआ हमार स्वरके भूल नहि पाय बिरयानी के
रौआ एको बार न बुलाबै छै एले न अबलै
आइ रौआ हमर साइड बिरियानी खियैब रौआ के स्वादिष्ट
हँ एकदम जरूर आयम चलय लागल लागैता रौआ व्यस्त बानी
रहुआ जब फ्री हैम तब बात करब फेन चलू नमस्ते बड़ा अच्छा लागलै
नम